हलो हलो
हँ बोलियो आवाज अहाँके घिरघिराय यन।
हेलो, आब अनै छी की यौ, एक्के में फील फील्डे मे।
आँय हेलो
के
रोटी बनबैत छी, हँ- हँ आब ऐल रोटी बनबै छी। हँ यौ जीजा जी रोटी बनबै छी हुं।
आ तरकारी आर की बनलै हन?
तरकारी बनल हन इएह, अरुवा पत्ताके साग।
अँ
हॅं, अहाँ कतऽ छियैय।
हमें तऽ गाॅंव मे छी।
आं दीदी कहै छलै कि जे गैव गाँंव नहि गैल हन। हम कहलियै कहाँ ऐल हन।
ना एखने हम आनै लए, एक घण्टाके बाद
हूं दीदी के बड़ जोर भूख लागल छै।
हँ भूख लागल हतै नहि, भिनसरके नहि खइतै तऽ भूख नहि लगतै।
कचा अईमें बहुते देर भूख लागल रहैय। हम कहलियै हन जीजाजीे के कहै छी खाय लै लऽ जैत।
हँ- हँ बढ़ियां आर छियै।
हँ-हँ।
ठीक छियै ने सबगोरा।
हँ छियै ठीक अहां और ठीक छियै ने।
हँ ठीक छी हमहु आर। की करबै आब, भूख लागल छै तऽ आब की करबै आब भूखके आब तऽ
चलि आउ ने खा क चैल जैम।
नहि आब टाइम भइए गेलै, त आब की अबै खाय लए बुझलियै आब एके बेर अइबै तब खयबै आब।
हुँ जे मा दीदी कहै छलै, एते लेट कऽ लेट भऽ जाइ छै, ज इते खा एतै फेन तब हमरा लै लऽ एतै।
धौं परेशानी भ जाइ छै देखै नहि छियै हउवैं। हल्ला हुल्ली करऽ लागै छै तऽ हम ओहिसँ दूरी रहै छी बुझलियै।
हूं
हँ कहलियै अब एके बेर जेबै तब एके बेर खइबै।
हूं
तहि दुआरे, तऽ बुच्ची सुतल यैंऽ।
हँ बुच्ची सुति रहल काने छलाय, सुता के तहन एलिये हे रोटी बनब।
ह आ मम्मी नहि यऽ घर पर।
छै मम्मीयो।
आ तऽ चावल अथि भातो अर बनलै की।
भात बनेलो हन, दालि बनेलो हन, आलू के चोखा बनेलो हन, साग बनेलो हन आब रो टी बनबै छी।
पत्ताके सब्जी ने तरकारी। हँ। तऽ अह आब अभिनाव से बतेलियँ की।
अभिनव केने छैन ओहा दद् तु मुखिया में छली तो तु पञ्चायत करय गेली रहए
हँ ओकर वीडियो वायरल भेल छै, वीडियो भेजलियै अहाँ पर नहि भेजलहुं, नै आहां दीदी भेजलाउं देखियो ने पञ्चायती बेर में ओकरो वीडियो वायरल भेल छै इंस्टाग्राम पर
हू आहा नहि छिय तऽ बौआ तऽ रहतै ने।
हँ इंस्टाग्राम पर वीडियो ओकरो वायरल भेल छै। हमहूँ देखलियै ह एखन तऽ देखलियै ह तऽ हम भेज देलहुँ अहा दीदी पर।
हँ।
तऽ सबके नीक छै ने, बर्षा आर होइए अहाँ आरके? नहि होइए वर्षा। हमरो आरके नै वर्षा होइ छै यौ। नहि हमरो सभ कहाँ बरसा होइए। वर्षा तऽ हबे ने करै छै पता नहि भगवान की भऽ गेलै हन से।
ब
नारज भेलए छै, भगवान लगै छै।
पाइन खतम भऽ गेलै।
हूं।
हूं।
है तऽ रोटी कथीके बनबै छियै? मड़ुआ कि जौ के अइ।
गहुमके।
आ गहूँमके रोटी बनबै छियै, हम मड़ुआ रोटी आर बनै छै।
बनले हन। आब अते।
हँ मड़ुआ संगङ्गे तऽ चाही मड़ुआ संगङ्गे चाही माछ मारा वला तब ने मड़ुआ रो खायके मजा
हँ।
हू।
आब भेटैत छै एखन कहाँ ओवला माछ।
आंय।
मला बला भेटै कहां हमही केने रहि एनेस तऽ क कहलक राखू।
आंय यो अब अपना गाँवसँ नहि पुछलियै, करै नदीमे पाइन आर आयल रहै तऽ माछ आर मरै छी क नहि छोटकावला।
खराय- खरारी पुल पर माछ मरै छै।
मरै छै तब लागै छै एक दिन जाय पड़तै की।
हुं ओ पुलपर सभदिन माछ मरै छै बड़काछ
ह एकदिन एक दिन लगै चानऽ' पड़तै जाऽ' ओते सब
हुं।
त दुआरे हू
आ तीन तार सए पचात तऽ'ओही बटे चलि अयबै। एक दिन लऽेतै चलि आयब
बय ऐखने हेतै हम राइते कहीं देनु मम्मी के हां हमरा तऽ'तीन चारि तारीखके जन्माष्टमी छै तऽ' तीन तीन तारीख हमरा एते रहय पडतइ।
आँय।
ओना देखबै कोन सीटिङ्गमे य ताहिके बादे ने।
ह अथी एडमी कार्ड हतै तब ने
हँ एडमि कार्डाके बाद पता लगतै कोन सीटिंग
ई अथ साइकलॉजी तऽ' फर्स्टे सीटिंग मे छी।
तब तऽ भऽ' जेतै चलि जेबै तऽ'चलि अयबै लेट सेेट नहि कोनो बात छै। लेकिन इएह छै घरमे बूजाेक रहय पड़ै छै। आओर नहि कोनो दिक्कत छै बुझलियै। रोटी बनि गेल आँय हेलो। की कहल